हेलो - -
हैलो हा, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल हा और भेण सभु बढ़या
सभु बढ़िया हा तहांजो हालचाल? कीअं, मानी थी वई तव्हांजी, बस भेण हा, बस भेण मानी जी, मानी जी तेयारी
अञा हेॾी देर सामान जी तयारी न
छो जे रोटी थी वई आ पर मानी थी वई आ, पर ॿारन ने खाधी नथन न - -
हा न खाधी, खाधी असां बि कोन्हे खाधी की अञा - -
हा छो त की ॿार स्कूल ता ईन्दा
खाई वयो।
हा स्कूल ता ईंन्दा न भेण पोइ बा ॿार खाईंदा
अच्छा, अच्छा और ऐं भेण तवा काथां ॻाल्हायो - -
असां अयोध्या मो कैंटी - -
अयोध अच्छा अयोध्या कैट मो - -
हां
ठीक आ, ओर भेण तव्हांखे ॼाण अथव हुनजे लाइ हॉकी जे बारे में, हॉकी जेको आहे पंहिंजो नेशनल गेम आ
हा हा हाकी जे बारे में ॼाण आहे। ॿ टीमा थींदियूं आहिन यारहं यारहं प्लेयर थींदा आहिन ॿाराहं
अच्छा, अच्छा
हा जीअं क्रिकेट में हूंदा आहिन उअं ई पर ॿिननिन पासा आ न नेट हूंदी आ लॻल जाली लॻाए रखंदा आहिन, पोइ उन में गोल करिणो पवंदो आ हाकी सां - -
अच्छा अच्छा।
की जेकी टीम कंदी आ उन जो हिकु पारो ठहींदो आ।
अच्छा, पर जेका न करे त हुनजो कुझ न थींदो।
न पोइ त माण्हू हारिजी वेंदो न, गोल करणु त ज़रूरी हूंदो आ न प्रेसेंट में पंहिंजो स्वरण पत खणी आई आ इंडिया इहो पतो थव?
हा, न ख़बर त न ई समाचार भाउ मुंहिंजो - -
हा हा
हा, त हाणे त हर हाणे त हर हु हुनमें करन थी न खेथर में करन थी
हाणे त जैहफ़ां बि खेॾणु लॻियू आहिन पहिरियों ख़ाली मर्द खेॾदा हुयां पर हाणे जेंफ़ा बि खेॾन थी पयूं - -
हा सुठो थिए थो पयो न जैफन बि लातार थिए थो न सॼो - -
हा, त पोइ असां असां प तो थव ईअं ई चऊं पिया कि असां पंहिंजे, पंहिंजे सिंधियुन जे बारे में - - त सुञाणु कुझ मतलबु सिंधियुन जा जेके हरी दिलि उ हूंदा आहिन दिलगिरी गीत या पंजाबी या त सिंधी में जीअं कुझु मत पतो हुजेव पतो तव तव्हांखे बनारस असां वयासीं हाणे बनारस - - हा हा वाराणसी वियासीं - - त उते असां विश्वनाथ मंदिर वयासीं - - छा त विश्वनाथ - - बस ह मई ना जून में विया हुआसीं - -
अच्छा - -
पहिरियों महीनो जेको थी वयो - - छो जे ॿारन जी छुटियूं हलन पयूं त पोइ काथे वञू त पोइ ॿारन - - हा ॿारन जनि हलो भोलेनाथ जा दर्शन करे अचऊ था त उतां जा माण्हू असां - - पहिरियों त गंगा नदी में सनान कयोसीं पोइ वरी उन खां पोइ वरी वियासीं त हुते - - पा माण्हू ॿुधाइन पिया चवन पिया हीअ इहा जेकी नगरी आ - - त्रिशूल भोलेनाथ जे त्रिशूल जे मथां - - हा काशी नगरी भोलेनाथ जे त्रिशूल जे मथां ऐं ठहे - -
अचछा अच्छा अच्छा - - करण आहे त त्रीशुर भॻवान जी शक्त आहे न - -
हा त मां मां त मतलब - - उत अहिड़े चीज ॾिसी ॾिसी करे मां हिकदमि मतिलब चकित थी वियम की पंहिंजो भारत देश केत - - केड़ो महान आहे! की जिते त हा ॾाढो बढ़िया ॾाढो बढ़िया असां नंढे में बि विया हुयासीं - - पर उहा चीज न हुई जेकी हाणे ठाराहे रखी अथंइ मोदी जी ने - -
हाणे नृत्य नयो हो त - - कंदा वञनि था पिया न ठहाईंदा वञनि त ठहाईंदा वञनि त - -
हुतां में बि ॾाढी सफ़ाई आहे हाणे त - -
हा जाते काथे सभ - -
हा त उहोई पोइ उते वियासीं पर उते भेण पतो अथव - - उणी खां पोइ अॻते हलंदो न हिकु मंदीर हिकु भोलेनाथ - - अहिड़ो मंदिर अथव जे को खाली पाईप में अथव मतलब वॾो सो पाईप - - अथ गोल घेर गोल घेरो ठहियल अथव - -
अच्छा - -
उन में ई खाली मंदिर - -
त उहो मंदरु जेको हा उहो मंदरु उहो मां ॿुधो हुते असां वियासीं त कान छोजी असां असांखे पोइ पतो पियो त असांखे दी स मुंहिंजी दी बेटी जी स सहेली ॿुधायां काकी जी चयाईं की हा काकी जॾी उहा ॿुधाए पई चए भई आंटी वञो आहे एॾो त बढ़िया छा त भोलेनाथ जा दर्शन थींदा अथव!
अड़े भेण सभ पोइ धीरे धीरे सभु ख़बर पवंदी वेंदी आहे न!
हा पाइप में मूं चहहिरोरी उते पोइ जेको तव्हां घुरो उहो त पूरो मन सां पूरी थींदी आहे!
अच्छा ईअं त जाते हाणे हिकु कल मोबाइल ते ॾिसा पई हिकु मंदिर!
हा!
भोलेनाथ जो हुयो त जीअं हुन कुआारी में जीअं हुनजो अंदरि अंदरि माण्हू वञे तीअं हिन मेंें बि हुयो ॿ पथर हेठ मथ वॾा वॾा हुया विच ता निकिरणो हुयो त मतिलब कोई बि ह
हा -हा, पो असां उहोई वया मां वयमि त कान पर माखे लॻे पियो हा उते वरी उते अष्टभुजी मैया जो मंदिरु वयासें। वरी उन्ही खां पो वरी प्रयागराज वयासें उते संग हा -हा आहे न अस्टभुजी मैया आहे न हुते। छा त मैयारानी जा दर्शन हुया। मतिलबु की, हा प्रयाग वयासें वरी, वरी उते उते वयासें त उते वयासें त संगम में स्नानु कयोसें शाम जो। वरी उन्ही खां पो मैहर माता वयासे ॿिए ॾींहं। भेण गॾु हुई पो उन्ही सां उन उ वई मैहर मैहर माता वयासे, उते झा त दर्शन कयासें मैया जा। वरी हेठि आयासें त वरी हुते हा उते छा त भंडारा हलिन्दा माता ता जा मतिलबु ॾिसी करे ई माण्हूं। गदगद थी वंञे की माता जा नज़ारा छा त आहिनि।
अच्छा भेण उते पयागराज में नागवासी मंदिर जो दर्शन कयुव?
हा हा, उते ग स गंग उते वंञों न असां वयासे उता जा घाट आहे कोई उन्ही ते वयासे त उते न ट्रे मं मंदिर ठहियल थव गंगा हरियर घाट हरी हरियर हरियर
अरियल न अरियल घाट अरल घाट हा अरल घाट
हा उहो -उहो घाट आहे न उन्ही ते वयासीं त उते पो गंगा, जमुना, सरस्वती टिनिनि माता ताउन जा मंदिर हुया। वरी उते सोमेश्वर नाथ जो बि दर्शन कयोसें उहो पूरो न भेण उहो पूरो भेंण बनारस जीअं ठहियलु आ।
अच्छा -अच्छा।
मां ॾिठो त पूरो बनारस जींअ, मां चयो वाराणसी में बि त ईअं ई आहे, मां चयो वाह भोलेनाथ तुंहिंजी लीला अपरम पार। वरी उन्ही खों पो, हा वरी उते वरी नाग वासुक की देव भॻवान जो
की हो हुनजो आहे।
हा नाग वासुकी देव जो मं मंदिर वयासें।
अच्छा हम्म अच्छा भेण भेण मंदरनि में वंञंण मौज केॾी हूंदी आहे। मन खे शांती एॾी मिलंदी आहे हा मन में शांती एॾी मिलंदी आ मन अर में
हा।
हा।
एॾो मन खे शांती अचे पई, मतिलबु जीअं मनु त करे उते ई वेठा रहूं।
वेठा रहूं बसि ईंयंई, भॻवाननि जी बि ॻाल्हियुनि में ॾाढो मज़ो ईंदो आ।
ॾाढो मज़ो, मतलब की काथे माण्हूं सत संग चए त इह्योई आ। असां चवंदा हियंउं हिकदमि मतलबु अखियूं बंदि -बंदि करे धुनी लॻी वंञें उते वाह। छा त नज़ारा हुया, नाग वासुकी जा बि, नाग वासुकी जा बि दर्शन कयासें। त पो आनंदु अचे पियो मन खे।
नज़ारो ॾिसण त माण्हूं वंञें तो न मंदिरनि में, जा किते किथे घुमण वञे थो, अॼुकल्ह इहो वधीक थी वियो आहे चलन।
आलोपी माता उन जो बि दर्शन कयोसीं।
हा, आलोकी माता जो बि दर्शन थ। ह इ सभु पग मां बि प्रयागरास नैनी खों ई ॻाल्हायां थी।
अच्छा, अच्छा भेण।
हा, असांजो सभ, हा हा मंदिर, भेण आई हुन सां गॾु वियासीं।
अच्छा, अच्छा! असां विया हुआसीं, त पोइ हुते कै भेण ॾिनी हली घुमाइण। पोइ हाणे, असां चऊं पिया की हलो, अयोध्या धाम बि हलो घुमी अचो, चवनि पियूं हाणे जॾहिं, क़िस्मत हूंदी। राम, राम जी जा दर्शनु करे अचो। हाणे जॾहिं हूंदी क़िस्मत राम जी जॾहिं सदे।
अच्छा।
क़िस्मत तॾहिं हूंदी आहे। जॾहिं भॻवानु सॾंदो आहे। पाण वटि। अ न।
अच्छा भेण, बार बार नेटवर्क जो उहो थो थिए न। आवाज़ सम्झ में नथ,
हा भेण, हूहा त, हा भेण हा नेटवर्क हले थो पर हा ने। भेण हले थो पियो नेटवर्क, त अचे थो पियो थोरो बहुत थोरो बहत काॾे काडे वञे थो हली। घुमण इहो बि, इन हा, इन्ही खे बि घुमण हा, इहो बि घुमणु वञे असां वञूं था।
हा हा, मीहूं पए थो न असल में तरी हा नेटवर्कनट नथो पकड़े, कहिड़ी कहिड़ी विच में वञे तो हली। हा, विच विच में रुकिजी थो वञे। अॼुकल्ह अंधो थियो आहे माण्हू मोबाइलनि में।
हा भेण, हा, न त भेण सभ इन में बि थी न सभु ॻाल्हियूं, त सभु पढ़ाई जूं ॻाल्हियूं। त, हेॾा दुनिया जो पतो।
त उहोई चवां थी न, ॿार अॼुकल्ह अॼुकल्ह ॿार इन खां बग़ैर अंधा थी वञनि था।
पहिरियों, वेंदा हुआसीं भेण ॿाहिरि। पतो कंद हुआसी। हीअ चीज़ हीअं। अॼु त घरु वेठे पतो करे वठूं था। कहिड़ी चीज काथे आ।
त करे वठो, भले किते किथे घुमिणो आहे। उनजो बसि पोइ विझी छॾियो।
कहिड़ी शइ बि घुरायूं था, त घरु वेठे अची वञे थी।
घर वेठे सभु अची थो वञे। भई काथे वञूं त हिन जॻह ते वञिणो आहे, हिते हिन ऐरिऐ में कहिड़ा कहिड़ा शहर घुमणु, कहिड़ी कहिड़ी शइ घुमण जी आहे। सभु पतो थो पंहिंजे वञे मोबाइलनि में।
निनिर्देश बि ॿुधाए वञे थो। गूगल खां पुछो त निर्देश हे। त जॻह काथे आ, उन जो नक्शो अची साम्हूं वञी थई वञे थो।
गाॾियूं बि पतो थीयूं पवन, केडि महल
हा, हर हर शह भेण, इन खां बिना हाणे सोचियो त दुनिया हली नथी सघे।
हा, उई त चवां ती त न माण्हू उह थी वियो आहे, असहाय थी वियो आहे इन ख बग़ैर
त हाणे भेण जेकी चीज आहे, उनखे यूज़ बि त करिणो ई आहे न। उनजो इस्तेमाल बि करिणो ई आ
हा, पर तॾहिं माण्हू तॾहिं बि लॻे तो माण्हू चए थो असां हूं हूं ख़ाली कोनयउं वांदा न थियूं त वांदा नथा थियूं पिया एतरी एतिरी सुविधा हुजण खों पो बि माण्हू
त सुविधाऊं सभु मोबाइल में मिली वञेदियूं न पो उन्ही में ई बिज़ी थी वियाउं न। अंऊँ उन्ही खों पोइ भेण पा प्यारु घटिजी वियो आ हाणे।
हा बस प्यार घट जी थो वञे।
लेकिन असां तॾहिं बि चइंदा आहियूं वाह-वाह इहो जेके हाणे हे सिस्टम जेको मिलियो आ असांखे इहो बि सुठो मिलियो आ कम से कम प्यार सां, प्यार सां सां ॻाल्हायूं था हिक ॿिए खे ॼाण ॾिसो सोचो त काडे-काडे माण्हू हितां काॾों-काॾों फोन हिन एप में जुड़ा आहियूं। ॼाणऊँ बि न हिक ॿिए खे तो बि जुड़ायूं न सोचो त इहो मोबाइल
हींय-हींय भेण पाण ईअं सिंधी बि काथे ॻाल्हायूं था ॿारनि सां त हिंदी में ई ॻाल्हायूं था स्कूल वेंदा ॿार
न, न भेण असांजे असांजा ॿार सिंधी में जवाबु भले न ॾींदा आहिनि पर असांजे घर में ॻाल्हाईंदा सिंधी ई आहियूं।
ह न, न मुंहिंजो वॾो वारो काको बि ॻाल्हाईंदो आहे सिंधी ॻाल्हाईंदो आ समझी वेंदो आ पर नंढो वारो कोन समझंदो आ।
कैंट में न सिं सिंधियुनि में अ सिंधी पढ़ाइण जे लाइ काफ़ी ते यतन कया तन, त हिते हाणे बारन खे पड़ाई वञे थी पयी हाणे हाणे हिक पी पी कोर्सेस हलींदा पिया। से सर्टिफिकेट डिप्लोमा और ईअं करे करे हलंदा आहिनि एडवांस और सभिनि खां पहिरियों त हिकु सिंधी हा हिकु त सिंधी किताबु हलदो आ पहिरियों किताबु जेके चईंदा आहिनि सिं धी पहिरियों किताबु हुन में तव्हांखे पूरी ॼाण मिलदव अ आ इ ई पहाडा पूरी जाण, असां त उन्ही मों बि सिंध हा
खी वेंदी आ सिंधी में जीअं सिंधी अख
न देववाणी सिं देवनागरी, देवनागरी सिंधी आख़र हिंदी अखर हिंदी और ओ भाषा सिंधी।
भाषा सिंधी में अच
हा जीअं पाण मतलबु छा त ॾिसो न किताबु हले थी मतलबु सभु कुझु प पतो कयुम-
अरे भेण मां पंहिंजी भेण मांहिंजी चयो हईं मांहजी भेण चयों हं काके लाइ पढ़दुई? पढ़दुई मां पुछियोमासि चयो न मां न पढ़दुमि माखे न खपे
अच्छा, अच्छा न माहजी नंढी धीअ माहजी नंढी धीअ छहें में पढ़दी आ उहा त ईंदी आ, बैग सटदी आ, भॼदी आ, मां वञा थी मम्मी पड़ण सिंधी।
हुनजो बैट बॉल में अथसि न मन हू बैट बॉल
ऐं हिकु समझ